चल छै।
बढ़िआँ छै अपन कहियौ।
हमरो खूब बढ़ियाँ छै।
हां की सब भऽ रहल छै गाम सब मे।
गाम सब मे तऽ अखन मजे मजा छै।
की सब।
उपनैन छलै, काएल रातिम छलै। रातिम हां पहिने अंगना, अपन अंगना मे भेलै चुमौन सब।
हां।
मात आ चुमौन सब भेला के बाद गीत, नाद, सोहर उपनैन गीत धमगिजर भेलै।
अच्छा।
ओकर बाद हम सब बरुआ क लऽ के
अच्छा।
अथी करै छै गुरु के पाएर पर दै छै। चे चंगेरा मे लऽ क समान सब से सब ज खन भ गेले। तकर बाद हम सब गोटे जते गोटे ले मोगी सब छथिन।
अच्छा।
ते मिल के सबहक अंगना गेलियै पहिले भगवती अंगना गेलियै, अमित भाईजी के अंगना।
अच्छा।
ओतैयो खूब भगवती के गोड़ लाएग के गीत, नाद, डहकन से सब खूब भेलै हे।
औ
बहुत मजा एलै, सब रहथिन बुच्ची के। हां मामी, मौसी, सुन्दर भायजी, कनिया।
अच्छा ओ गेल छली।
हां सब गेल छलियै, बहुत गोटे से गेल छलियै। ओकर बाद प्राण मैया अंगना गेलियै। ओतैयौ भौजी सब छलखिन। खूब डहकन सब भेलै।
ऊं बाह।
खूब सुन्दर रहलै आ बच्चू कका अंगना एलियै।
अच्छा।
आब तऽ मैया आ बबा मे आब दू ओय उहाए दुनू गोटे छथिन जोड़ी लागल। तऽ हुनको सबके बरुआ प्रणाम केलकै। ओकर बाद ओता से हम सब ननु मैया अंगना एलियै। ओतैयो दुर्वा अक्षद पड़ लै, भगवती के गोर लगलक, एरपन देल छलै। पुरहर पातिल फेर चुमौनक डाला लऽ कऽ चुमौन भेलै। से सब कऽ के हां फेर हम सब सबगोटे घर एलियै घर पर दुआरि पर सेहो भेलै गीतनाद ओकर बाद भगवती के गोर लगलकै बरुआ‌, सबके गोर लगलकै, भोजन भात त बहुत विन्यास छै ने? माछ बनल छलै। रामरूचि छलै, सात तरहके रहै।
अच्छा। और मिठाइ कय तरहक।
मिठाइ दू तरहक छलै, आम छलै, मालदह छलै।
हं।
और एकटा दूटा सरही सब छलै, आमके बड सुन्दर भोज छलै, सभटा होइत होइत दस बारह बाजि गेलै।
अच्छा।
बरुआ सेहो नून खेने हेतैत।
हँ बरुआ नून खेलैन। माछ खेलैथ, माछ खा क पारन होइ छै। अनोना केने रहै छै चारि दिन बरुआ।
अच्छा। और अथी ओ जे होइ छै मड़बा जे निप निपल जाइ छै तैमे की सब भेटल?
मड़बा निपल गेलै ओहिमे लोटा भेटल। स्टील के लोटा। रुमाल, साबुन। आर चॉकलेट।
अच्छा।
ईसब भेटलै।
खूब धूर खेल भेलै, माटि ल ल भौजी सबके पोति देलियनि। खूब धमगिज्जर भेलै। बड मजा एलै।
तखन त बड मजा आयल।
हँ। अपन मिथिलामे त यैह सब त छै विधि व्यवहार। अदभुत होइये।
हँ इएह सब किछ
और अपन कहियौ। अहूँके मोन लागल हैत।
हमरो मोन उएह पर लागल रहए सभके पुछैत रहै छियै। कोई फोन नहि उठबैये।
सभ बिजी छलै अहाँके कतेक लोक फोन उठेबितै। सभ छले अपन विधि व्यवहारमे लागल छलै।
सयह।
मोबाइल राखल छलै। टुन टुनाइ छलै कोइ उठेनिहार नहि। वीडियो बनैत छलै फोटो घिचाइ छलै।
बाह। आओर बच्चा बच्चासभ सेहो अपन हत ओहिमे
चाह सब ओहिमे छलए एकदम धुरखुल मे छलए। ओ ओकरा माटि लगाबै ओ ओकरा माटि लगाबै धमगिज्जर भेल।
वाह।
इएहसभ तऽ मोन लगै छै। आओर की छै।
सएह सभमे तऽ मजा आबैत छै सभ जुटल हँसी मजाक भेल।
सभ लोकोसभ छलै सर समाजके जतेक बहिन गटी सभ छथिन।
आ पिसिया गटी छथिन ओसभ सभ छलखिन। सभके भेटलनि लोटा गीत नाद से भेले। सोहरसा भेलै। सोहर भेलै खेलौना भेलै। बड्ड आनन्द लगलै। वीडियो सब बनेने छी अहहुँके पठा देब। दूर वला दूर वला लोक के की आओर भऽ सकै छै। वएह अपन देख देख कऽ वएह सब देख देख कऽ आनन्द ले।
अकादमी के की हाल।
गर्मी तऽ मिलाजुला कऽ ठीके छै गर्मी तऽ बड्ड छै। लेकिन सुख सुविधा छै।
अच्छा।
हँ लाइट रहै छै। लाइट रहै छै तऽ। कनि राहत रहैत छै दू चारि दिन लाइट कटल छलय दू दिन
एखन तऽ आमोके भेराइटीसभ खूब हैत।
आमके भेराइटीमे एखन अछि सपेता छै। आओर अहाँके कलकतििया छै। आओर एटा सिन्दुरिया छै। आओर एकटा दू टा सरही आइटम छै। जे सब खाय मे स्वादिष्ट छै तने एहिबेरके आम कनि सड़ै बहुत छै।
अच्छा। हँ हमहूँसभ अन्ने रही गामसँ तऽ सभटा सड़ि गेल छलै।
से तऽ छैहे। लेकिन तैयो आमे तते छै जे कतबो सड़ले तऽ बहुते छै।
आममे ई आम तऽ आममे ईहो फायदा होइ छै तरकारियोे ओतेक जरूरत नहि।
तरकारियओे जरूरत नहि दूधो दही कनि कमे चलल तऽ बढ़िआँ। अनो के बचत दुओ टा रोटीमे काज चलि जाइ छै।
काज चलि जाइ छै। आम के बड फायदा छै।
दू चारि टा आम घीच दै छियै।
आ भोजमे कए टा आम घिचलियै।
भोजमे नहि घीच सकलियै किएक त परसै परसैत परसैत गेल मोन थाकि
मोन थाकि जाइ छै तखन त केेनिहार कम रहै छै ने, खेनिहार बेसी रहै छै। तखैन त आब नहि करबै खाय पाछाँ ध्यान देबै त केना हेतै। त भोजमे त हम खयबो नहि कयलहुँ। भोजमे त खेबो नहि केलहुँ लेकिन ओहिसँ पहिनहिए खाइ छलहुँ। फेर आइ खेने छलहुँ दू टा मालदह।
वाह मालदह त राजा छियै आम के।
राजा छी। लास्ट आमके राजा छी, शुरू आमके बम्बई छी राजा।
हँ लास्ट के वैह छी।
लास्टके वैह छी, ओना कलकतिया सेहो कोनो बेजाय नहि।
कलकतिया उतरि गेल आब।
कलकतिया, हँ उतरि गेल अछि।
अच्छा।
एक नम्बर अहाँके ओहो कलकतिया होइए। खायमे अहाँके बड, शेष साइज एहिबेर आम के छोट छै, ताहि दुआारे अहां दुओटा गाड़ि सकै छी छियै।
अच्छा।
कोनो आपत्ति नहि।
चलू तखैन खूब दियौ भोज, भोज भात के आनन्द लिय।
ते आनन्द हम लेब एक तारीख तक, अखैन सब दिन नोते छै।
अच्छा।
रामरुचि, इरहर कहियो अरकंचके
गामक त इएह सब होइ छै। हमरा त गाममे घेरो खाय लेल बड मोन लागल रहैए।
हँ एक दिन बनल छले चाउर के रोटी आ कदीमा के भुजिया हि हिंग द क।
वाह।
ओ जे छले खायमे ओह
अपूर्व छले।
अपूर्व छलए।
सएह सभमे छी। सभटा काजदम छोड़ कऽ एखन भोजन भात पर बेसी ध्यान देने छियै।
इहो एकटा बड़का काज छिये।
बड़का काज तऽ छहये हँ एके जग हँ नै का जगह करते तऽ अहाँके टकरा जाइ छी। अइछ तऽ काइलो।
अच्छा काइल कथी छि।
काइल एकटा कन्यादान छी।
बाह।
ओय कन्यादानमे चाहै छी जे भाग ली।
अच्छा।
लेकिन बच्चाके जे उत्पाती अइछ जैय मे कतउ गेनाइ जेना
असंम्भव लग
असंभव व लगैया तखन तऽ देखियौ की होइ छैय। सभटा भगवानेपर छैन समय सकाल ठीक रहलै। पइन नै पड़ल थाल किच बड भऽ जाइ छैय न।
हँ गामके तऽ ई शोभा छियै।
थाल किच शोभा तऽ छियै लेकिन बच्चा लऽक ओ शोभा अहाँके बड्ड नीक नै बुझाइ छैय। तै लऽ कऽ जँ समय सकाल ठीक रहलै तखन तऽ उपस्थित हैब कार्यक्रम मे नै तखन तऽ घरमे तऽ भोजन छैहे भोज भात छैहे तकरे आनन्द लेब। की कऽ सकै छियै।
किछ नै कऽ सकै छियै अपन हाथेमे नै छैय।
ओना अहाँके मोन अही पर हैत। जे आइ की बनलै काइल की बनतै। परसू की बनतै। अहुँके चर्चा होइत रहैया।
ओकरे स्वाद लऽ लऽ क हमु